हेलो हाँ अहाँ के अवाज जाय या हमर।
जु।
हाँ ते आय छी हमरा सबके टॉपिक अयोध्या।
अच्छा ठीक छै, अयोध्या पर बात करै छी अपना सब।
अहाँ किछु बाजु अयोध्या
अयोध्या तऽ हम इएह कहब अयोध्या के बारे मे कि अयोध्या जे छै से भारत के मतलब सब स जे प्राचीन और पवित्र नगर होइ छै ओहि में से एक छै ई जे छै से उत्तर भारत मतलब के मतलब उत्तर भारत मे उत्तर प्रदेश एगो राज्य छै से अयोध्या नामके एगो जिला छै जे एगो नदी छै सरयू नदी ओहि के तट के पर स्थित छै आब अयोध्याके जे नाम छै से नाम सुनते अपना सब के कथी याद आबै छै वैह भगवान श्री राम के नाम आबै छै हुनके स्मृति मन में ऐब जाय छै हिन्दू धर्म में तऽ अपना सब बुझते छियै कि, ई जे स्थान छै से अपन सब के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल मान कैल जाइ छै कियाकि हम कियाकि ई जे छै से अपन सबके जे भगवान छथिन रामजी हुनकर जन्म भूमि छै आ मतलब अयोध्या जे छै से केवल धार्मिक दृष्टि सए नइ लेकिन ऊं ओकर ऐतिहासिक जे छै संस्कृतिक आ अध्यात्मिक सब दृष्टि से जे छै बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण नगर छै। भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के ई एगो गौरवशाली इतिहास मे अयोध्या छै आ ओकरा जुड़ रहल छै, अब अहाँ बताउ अयोध्या के इतिहास के बारे मे किछ।
अच्छा ते अयोध्या जे छै हजारो वर्ष मतलब पुराना पुराना छै, जे कि प्राचीन ग्रन्थ के अनुसार कहल जाय छै कि मतलब एकर स्थापना भेलै रहै। और मन्नु एकर मन्नु नाम जे छै मन्नू नाम की मतलब करलकै रहए और ई जे छै प्राचीन काल मे कौशल राज्य के राजधानी रहै अयोध्या जे कि हिन्दू धर्म के महान ग्रन्थ रामायण तऽ अहाँ सब जानते हेबै सब रामायण मे मतलब एकर अयोध्या के विस्त विस्तृत वर्णन के कयल गेल य, जे कि एकर मतलब महर्षि वाल्मीकि द्वारा मतलब महर्षि वाल्मीकि एकर रचयिता छियै। रामायण के अनुसार जे छै कहि सकै छियै जे अयोध्या राजा दशरथ के राजधानी लिए जे कि जतय भगवान श्री राम के जन्म भेलै रहए, और अयोध्या के उल्लेख जे छै बहुत मतलब विभिन्न मतलब ग्रन्थ पुरान और ऐतिहासिक साहित्य मे मिलै छै जे कि हिन्दू धर्म के सात पवित्र नगर छै ऐऽ जइ मे से एक ई मतलब मानल जाइ छै और प्राचीन समय मे ई शिक्षा के मतलब शिक्षा धर्म और संस्कृति के प्रमुख केन्द्र रहै ओर देश विदेश से लोग एतऽ दर्शन करै के लिए और ज्ञान मतलब पढ़य के लिए ज्ञान प्राप्त करय के लिए आबै रहै। अहाँ किछो बताबु म मतलब धार्मिक महत्व के बारे मे।
कहब कि अयोध्या जे यए एकर खूब धार्मिक महत्व छै। जेना अयोध्या जे छै, से हिन्दू धर्म के अनुनायी सभ जे छलै जे ओकर पाल मतलब पालन करै छलै, ओकरा ले अत्यन्त पवित्र स्थान छै ई जे छै से भगवान श्रीराम के जन्मभूमि होइ के कारण विश्व भर के करोड़ो श्रद्धु श्रद्धालु जे छै, ओकर आस्थाके केन्द्र छै। श्रीराम भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तल कहल जाइत छै आ किएकि ओ अपन जीवन मे सत त्य किया हुनका कहल जाइ छै से छै एहि कारण स कि ओ अपन जीवनमे हमेशा सत्य धर्म आ ओइके बाद, त्यैग कऽ औ आ अपन आदर्श के पालन केलखिन मतलब आयो अयोध्या मे जे राम मन्दिर बनल यए आब से आइ देश के दुनिया के प्रमुख दि धार्मिक स्थल मे स एगो मानल जाइए एतय प्रतिदिन हजारो श्रद्धालु सभ आबैए दर्शन करय लेल ओइके बाद राम भगवान के दर्शन करैए आ अहाँ बुझलियै राम मंदिर के जे निर्माण मे अयोध्या के मतलब बहुत धार्मिक महत्व देलकै और बहुत अधिक बढ़ा देलकै, ओकर महत्व के हिन्दू धर्म के अलावा मतलब जेना जैन धर्म भेल बौद्ध धर्म भेल इहो अयोध्या एगो विशेष जगह में आबै यए जेना जैन धर्म मे कई एहन तीर्थकार छलै जे, जेकर जन्म अयोध्ये मे मानल जाइ छै कि भेल रहे आ बौद्ध साहित्यो मे ई जे अयोध्या नगर यए एकर बहुत सारा उल्लेख कैल गेल यए आब हमरा अहाँ अयोध्या के किछ सांस्कृतिक महत्व के बारे मे किछ किछ बताउ।
अच्छा। बताबै छी। अयोध्या जे छै मत मतलब भार भारतीय संस्कृति और परम्पराकिक महत्व पुन केन्द्र मानल जाइ छै, जेकि एत्त अनेक क मतलब विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सव और उम्म मेला भी एता लागे छै, मेला मतलब आयोजित जाय छै, जे कि विशेष रूप से ए रामनवमी होय छै, रामनवमी दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा मतलब मे अयोध्या मे भव्य आयोजन मतलब बहुत बड़ा मेला लागै छथिन। और दी पावली के पर्व मे अयोध्या मे विशेष रूप मे मतलब उत्साह के साथ मनाएल जाय छै अयोध्या मे। दीपावली तऽ जानते हेबै, एकर मान्यता कहे छै जे भगवान राम चौदअ वर्ष के बाद जब वनवास से अयोध्या लौटले रहै, एलै रहै तब मगर अथोका जे छै अयोध्या के नगर वासी दीप जला के ओकर स्वागत करलकै रेहाए, ओय के बाद उ व मतलब एकर घटना के स्मृति के दीपावली मनाएल जाय छथिन। और अभी भी अयो ध्या मे लाखो दीपक, ए दीपक जला के दीपोत सव मनाएल जाय छै, जे कि पूरे विश्व के मतलब ध्यान आकर्षित करै छथिन ई।
ह्म्म सही कहलिये।
अहाँ एकर पर्यटक, पर्यटन के केन्द्र के बारे मे किछो बताबू।
अच्छा अयोध्या जे छै से मतलब हम ते कहबै केलु जे एक प्रमुख पर्यटन स्थल छै, जे ते देश जे छै से देश-विदेश के लाखो लोग एता पर्यटक सब जे भेल से सब एता घूमे ले आएल। हर साल राम मंदिर के अलावा एता एहन ए एते बहुत जादा ऐतिहासिक स्थल सब छै जे पर्यटक सबके आकर्षित करे छै अपना तरफ घूमेलै, आब अयोध्या के जे सबसे प्रमुख दार्शनिक स्थल सब या ओय मे से सबसे जादा उम्म फेमस राम मंदिर के अलावा या हनुमान गढ़ी, हनुमान गढ़ी जे जगह या से बहुत फेमस या, कनक भवन एगो भऽ गेल, नागेश्वर नाथ टेम्पल भऽ गेल, ई सब सरयू नदी के घाट के किनारे शामिल या, ए सिती या, ओय के बाद श्रद्धालु जे सब होय छै, ओताय जे जाय छै से सरयू नदी मे स्नान जरूर करैया, अपना आप के मतलब धन्य कऽ लैया, ओता नहा को, ई सब स्थान के जे सुन्दरता छै से धार्मिक वातावरण छै। से लोक के अपना मे अध्यात्मिक तरी से स शान्ति प्रदान करै छै, जे आदमी के बहुत सुकून मिलै छै ए सबसे, आब हम सुनलिये जे अयोध्या मे बहुत आधुनिक किछ-किछ भेलै या, ओय के बारे मे अहाँ बताउ हमरा।
अच्छा मतलब अभी जे छै वर्तमान समय में कह सकै छै कि अयोध्या तेजी से विकसित भाए रहल छै और सरकार द्वारा एता जे छै पर्यटन परिवहन और आधारभूत संरचना सुविधा के भी विस्तार करल जाय रहल छै। और नया-नया मतलब नये से सड़क बैन रहल छै और रेलवे सुविधा भाय रहल छै। हवाई अड्डा आधुनिक व्यवस था मतलब ई सब के भी निर्माण भाए रहल छै और धार्मिक पर्यटन केन्द्र भी बनाने, बनाबै मे कर सहा ता, ए सहायता कैर रहल छै और कैह सकै छिये कि अयोध्या मे जे छै मतलब देश-विदेश के श्रद्धालु आबै छै, जे कि अयोध्या मतलब पहुँचै छै और अयोध्या पहुँचै मे असान हय छै और ए से के लोक के साथ रोजगार के अवसर भी मतलब बढ़ै छै और क्षेत्र के आर्थिक विकास के भी गति मिलै छै। और अयोध्या हाँ और अयोध्या कुछ संदेश छै ओय के बारे मे। अहाँ किछो बताबु।
अयोध्या त इहाए सन्देश दै छै कि अयोध्या केवल एगो नगर नै छै बल्कि आदर्श जीवन के मूल्य के प्रतीक छै, भगवान श्री राम के जे जीवन छलै, उ हमेशा सत्य, कर्तव्य, त्याग, सम्मान और मानव ता के शिक्षा दै छलै अ ओय से हमरा सबके इहाए शिक्षा मिलै छलै, क अयोध्या हमरा सबके हमेशा प्रेम करनाय, भाई चारा निभेनाय आ धार्मिक सहिष्णुता केना सन्देश मे फैलाएल जाय छै, सन्देश देल जाय छै से सिखबै छै, आ ई इहो बतबै छै कि ई एगो नगर जे छै से भारतीय संस्कृति के महान परम्परा व नैतिक मूल्य के जे प्रतिनिधित्व करे छै, आब उम्म अहाँ हमरा मतलब किछ बताओ अन्त मे तऽ अहाँ अयोध्या के बारे मे की कहे चाहे छी।
कैह सकै छियै कि अयोध्या के बारे मे अयोध्या जे छै भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर मे से एक आबै छै। एते जे छै भगवान श्रीराम के जन्म भूमि मतलब जन्म भेले रहै, भ गवान श्रीराम के ओय के कारण करोड़ो लोक के आस्था के केन्द्र बैन गेल छथिन, अयोध्या जे कि अपन प्राचीन गौरवशाली परम्परा, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के कारण अयोध्या के स्थान मतलब भारत के प्रमुख तीर्थ अस थल मे से एगो आबै छै ई अयोध्या कैह सकै छियै और आय के समय मे भी ई ई नगर जे छै आध्यात्मिक सांस्कृतिक और विकास के अद्भुत सगम बैन बैन के रहल या, जे कि विश्व भर में अपन पहचान और स्थापित कैर रहल छै अयोध्या, अयोध्या के नाम जे छै सदैव भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव मानल जाय छै, मतलब गौरव के रूप मे स्मरण करल जाय रहल छै अयोध्या। अहाँ के किछो बताबू अयोध्या के बारे मे। आरो
तऽ ई बात ते अहाँ सही कहलिये जे मतलब हमु इहाए कहे चाहब जे कुल मिला क अयोध्या जे छै से अपन सबके हिन्दू धर्म ले खूब मतलब एहन जगह छै, जे पवित्र तीर्थ स्थल छै जे अपन सब के आध्यात्मिक दृष्टि से खूब महत्वपूर्ण शहर छै। जे राम भगवान जे छथिन जे हुनका ओय से ऊपर कुनू भगवान मानले नै जाय छै, हुनकर ओ अथी छै घर छै तऽ उ अपना सबके एक ने एक बेर राम मंदिर जाके दर्शन करनाय, घुमनाय ई सब सब हिन्दुवासी ले कतो ने क तो से जौ बहुत जरूरी भऽ जाय छै, आ ओता जेनाए ते सही मे छै, एगो उम्म मतलब सब पाप नष्ट भऽ जेते सेहाए बात भऽ गेलै, जे एक बेर राम भगवान राम मन्दिर घुम लेलक तऽ सेहाए सब बात छै, तऽ ठीक छै ते राखै छी।
अच्छा ठीक छै, राखै छी।
ठीक छै।